ॿुधायो दीदी तहां ॿधायो पियो कुझु ट्रवलिंग छा?
चवां ती मां मतिलबु जॾहिं खां मैरिट कई आ न त त मतिलबु असां, पंज सालु हैदराबाद में रही आयासीं पंज सालु बड़ोदा में
त इयं छो इएं चेंजेस छो?
मनअ जॉब वे करे मुंहिंजे हस्बैंड खे जॉब हूंदो हुयो त पो हुते वञिणो ई पवंदो न कंपनी
ट्रांसफर?
हा हा ऐं तहांजे हिते इय न न न प्राइवेट तनि न। गुजराती अथव या तव्हांजे हिते गुजराती माण्हू?
न गुजराती घटि आहिनि माण्हू असां हिते। असां ए कैंप में रहंदायूं न हीअं, गुजराती माण्हू त आहिनि न असां हिते बि हीअं त।
अच्छा अच्छा काई फ्रैड ब्रेंड अ
मुंहिंजी फ्रेंड स्कूलु फ्रेंड पहले हूंदी ही गुजरातियूं। हाणे हिते शादी खां पो मुंहिंजी गुजराती फ्रैंड काई बि कान्हे, सभु सिंधियूं आहिनि।
न न इएं जीअं कार्य ऐप आ न, तीअं गुजराती में बि आयो।
हा ख़बर आ न गुजराती में, पंजाबी में
इंग्लिश में बि थींदो आया, इंग्लिश, हिंदी?
अलाए इंग्लिश जो मां न ॾिठो आ, बाक़ी मा बाक़ी ॿी सभु लैंग्वेज ॾिठियूं।
अच्छा अच्छा
हाणे इंगलिश‌‌ जो चवंदा त सभु पूरो माण्हू अंग्रेज वांगुर थोडो न ॻाल्हाईंदा पूरो। सभु कुझु सिंधी बि हूंदो त।
न न छो न ॻाल्हाईंदो हाणे मुंहिंजी एमए लिटरेचर आ त साम्हूं वारो ॻाल्हाईंदो तसि अंसा बि ॻालाईंदासीं, थोडो थोडो टुटल-फुट
हा टुटल-फुटल हा हा ऐ ॻाल्हि बि सही आ टुटल फुटल माण्हू ॻाल्हाईंदो।
हा हले न, अड़े माण्हू ही छाजे लाइ ऐप स्टार्ट की तू बि जीअं ॻाल्हायो चङी तरह लेंंग्वेज। की डेवलप कयो, वाधा वाधारो कयो।
सई आ सई आ।
उ मूंखे त सभु थींदो आ दिल, दिल थींदी आ सभु सिखजे ॼेको बि आहे।
हा मूंखे बि लॻो न सभु सिखजे, लेकिन हिन खां वधीक मूंखे लॻे तो की मुजको हे डिजिटल वग़ैरह ह न हुनमें बि सुठ ठो आहे स्कोप त
न न अथई मुंहिंजो ऐप पींदो तई, हुनमें पैसा बि मिलंदा तई, माना मूंखे पाण जामु पुठियां पंहिंजीइ। ज्वाइन कर, ज्वाइन कर
कैड़ो ऐप?
मतिलब हिकु छा आहे, हिकु मतिलबु हो मतिलबु ग्रुप आ सॼो। पो उहे छा कंदा आहिन सॼी पूरी इंडिया में अलाए वल्ड में तन। सम्झ पैकेज हूंदो तनन उनिन जो ॿावीह हज़ार
अच्छा।
सत्रहं हज़ार प्लस सम्झ पंद्रहं हज़ार, माना वेंदे ॿिनि हज़ारनि ताईं ठीकु आ, त पो उन में कीअं हाणे तुजे थ्रू सम्झ केरु अचे थो माना, तोखे एजेंट ठाहींदे। जीअं हाने तुंहिंजो घोट त कीअं आयो त उनखे कमीशन मिलंदी न, तीअ तो खो सत टका तोखे मिलंदे समझी।
सत अठ घणा, छा?
ऐं ॿ हज़ार तूं भरे थी सम्झि, तोखे सिखण लाइ चवंदेइ हे सिख। ख त हुन में कीअं सभु सभु सेखारींदए टैली बि सेखारींदए प्लस
ॾियोसि न अधु खणी कोकी, ओ चूरो। हा हा चांहि मां चांहि बि चयो थी। छा था चौ दीदी?
यूट्यूब में जीअं माना तूं करे थी न मतिलबु त उहो सभु सेखारींदा आहिनि सभु जेको बि हूंदो आहे न, हलो! हलो, हलो, हलो, हलो, हलो, हलो,